हेलो
हेलो
हूँ ठीक छी
हँ हम ठीक छी अहाँ सब ठीक छी
हँ हम सऽ ठीक छी
आओर जलखै सब भऽ गेल
ह भऽ गेल जलकै सभ कऽ के कखने छत पर बैसल छलियै देखलियै बच्चा सब स्कुल जाय छलैय देखैत देखैत हमरो याद आब गेल कि केना अपनोसभ स्कुल जाइ छलियै अपनासभ भरि ओहि टाइम पर केना स्कुल जाइ छलियै ओ सरकारी स्कुल नहि तऽ उ ओम्हरसँ रस्तापरसँ ओ जे जाइ छलियै गुरुकुल जाइ छलियै हू हू कते मजा आबै छलै भरि रस्तामऽ
हँं यौ अपना सब जे जाय छलियै पैदल पैदल पहिले तऽ नहि छले एते गाड़ी गाड़ी कऽ सुविधा तऽ पैरे जाइ छलियै अपना सऽ हँ
आब तऽ बच्चा सब कऽ घर तक गाड़ी आबे छै लऽ जाय छै
हँ आब तऽ देख हमहूँसभ देखै छियै घर पर गाड़ी आबै छनि हुनका सभके लै लऽ लेकिन अपनासभके टाइममे तऽ से सब सुविधा नहि छलैय अपनासभ तऽ पैरे जाइ छलियै ओते दूर
नीक लेकिन नीक लेकिन पैरे जाय मऽ लागे छलै गाड़ी में जेते के आब तुरन्ते पहुँचा दै छलैय अपनासभ जइयै बतियाइत गपियाइत खेलैत कुदैत पहुँचैत छलै आरामसँ लेट सेट
हँ कते बेर जाइ छले तऽ कुत्तो सब खिहारहारि दे रास्ता मे तऽ फेर आधा रास्ता घूुर केऽ आबि जाइ छलियै घर पर आ फेर जब घर पर से मारि मारि कऽ
वापस भगा हू
आओर याद य जे एगो आओर लड़की छलए एगो लड़का छलए
हू पीरितिया छले
एगो आओर जे रहय नऽ चारि गोटा पच गोटा जाइ छलये तऽ स्वेता आशुतोष नाम कऽ नहि छलै एगो लड़का लड़की ओकरासँ अपना सब जे स्टैचू लगा लेने रहियै
हू भेर रास्ता मऽ
हँ स्कुल सऽ निकलियै तखने ओकरा कहि दियै स्टेचू
अपना सब आगा बेड जाये
हँ आब ओसभ ओतहि ठा रह है अपन इन्तजारमे कि आब देत छूट आब देत छूट अपनासभ तऽ छूट दियै नहि ओकरा अपना सभ अपन आगाँ बढ़ि जाइ छलहुँ जखन बहुत दूर आबि जाो अपन सबके खेत जे रहै ओम्हरे खेत पथार तखन ओकरा सब कऽ छूट दिय ओ सब दौड़ दौड़ कऽ भागि भागि कऽ आबैत रहै कानैयो लागे कतेक बेर जो नहि अयल जो नहि म स्टेचू को मानेय दौड़ कऽ आबऽ लागेय भरि रास्ता तऽ ओकरा मारते आनये कते मोन लागे छले ओहि सब टाइम पर
आबक बच्चा सब कहाँ ओ दिन सब देखते
नहि आब कहाँ ओ सब स्टैचू ई सब तऽ बातो आब स्टैचू ई सब त सब बिसरो गेले ह आब आब कहाँ ककरो देखे छियै स्टैचू सब लगबैत हमसब रहियै हमसब कखनो खेलबो करियए किछो करिये झगड़ो लड़ाई होय तऽ कहि दिये स्टेचू आ हमस ओनाहिये ठाढ़ रहियै कते काल तक ताहिके बाद से फेर छूट देै कते कालकऽ बाद आ नहि जो नहि नहि हिल जइयए तऽ मूकिय मूकिय मारे खूब सब
ओ टाइम पर हवा बसात चलैत रहे अपन रस्ता तते सुंदर ओते दूर तक कऽ रस्ता ा दुनू तरफ खेत पिहानी सबस जाइते तते नीक लागे ओम्हरसँ
हँ सब कहे धार कात दऽ के नहि जाइहे गिदर रहे छै उम्हर गिदर बिल खुलने रहै छै काटि लेतौ बिल मऽ लऽ के चलि जेतौ ताहि दुआरे लग तऽ होेय धारे कात दऽ कऽ
जा उमरे से जाइयए हमसब
आ कहियो कहियो तऽ चोरा कऽ चलि जइयौ उहो दऽ कऽ लेकिन फेर बच्चा रहियै हमरो सबके डर हुए जे कही गिदर ठीके नहि मारय काटि लििया तऽ ताहि दुआरे एते घुमि कऽ जइये पक्का रोडसँ पहिले तऽ रोडो सब नहि रहे इंटे तीटे के माटे तेट के रोड रहे पानि तानि होय तते प पिछर होइ जे कतऽ से कतऽ खस क कतऽ से कतऽ गुरैक जइयए आब देखे छियै तऽ उएहे रोड सबके हाइवे बना देलकै हन
ह वहरे निकलले हन सो हायी उहर ओ
हू लेकिन जे कहियो पहिले ज जिन्दगी अपन सबके जेहन जिंन्दगी रहे तेहन जिंन्दगी आइ काल्हि के बच बच्चा कऽ नहि छै
आब को बच्चा बस ओकरा बारे मे सोचे सकै छै किनाहु भऽ सकैया
हँ ओकरा सभके बुझले नहि छै कि एहनो जिंन्दगी हो होइत छलैय
हू आब तते ने लोक सबके ओ चीज सब फोन इसभ आबि गेलै हन सभकेँ सोचि कऽ सीमित कऽ देलकै हन सभ आब नऽ ककरो संगे मिलय चाहे छै नऽ ककरो संगे बात करय चाहे छै भरि दिन मोबाइल फोनमे घुसल रहल उएह सभमे भरि दिन दिन काटि लैत छी इसभ
हँ पहिले हमसभ जइये तऽ आब के बच्चा के न ह किनुआ वाला प्लास्टिक के गैस रहे छै चूल्हा रहै छै सब चीज रहै छै तऽ खेले जाइ छै आ हमर सभके टाइम पर तऽ हमसभ तऽ खेलौना बुझबो नहि करियै की होइत छै नहि होइ छै
जे भेट जाय सेहाथ खेलनाइ शुरू भऽ जाइ छलय
हम सरकारी स्कुल जाये आहू तऽ जायते हेब तऽ बुझले हायत हमस जे जाइ छलियै सरकारी स्कुल तऽ हमसब जाऐ मास्टर अपन पाँच मिनट दस मिनट मागि लै छलहुँं आ अपन चलि जाइ छलहुं खेलै लए गाछी कलम मऽ हँ आ ओतय ओ पत्ता नहि रहैय तार कऽ पत्ता आ ओ जे काँट वला एगो गाछ होइया त देखे छीिये लोको ओ गाछ के छत सब पर लगबे या सौंसे गेट सब पर सजवे दुआरे
हँ हँ
आ पहिले हमरा सबके ओ जंगल दिस ओ गाछ रहैत छलैय जनमल तऽ हमस ओहि में से ताार के पात तोड़ ले छलियै ओहिमे काट कऽ भोक दिय आ कोनो एगो करची या किछो लऽ के ओहि काट के नीचा सऽ तऽ दुनू दिसनसँ भोकि दियै आ हमसभ खूब दौड़ियै ओ घिरनी जेना नाचैत रहै छलै ओ पात
आ पंखी बनबै छै
हँ ओहिी सबसँ हमसभ खेलियै केराकऽ पात कऽ पिपही बनबे छलियै मुड़ि मुड़ कऽ तखन पपीता पत्ता कऽ हम पपीता कऽ जे होयऽ अथी हँ पपीता के जे ओ होइया गाछ तकर जे पात के जे रहैया जड़ि तकरा काटििकऽ ब्लेडसँ हँ ओहिमऽ
बान्हि कऽ ओकरामे भूर कऽ कऽ ओकरा ओ बनबै छलियै बासरी बनबै छलैय
हँ तखन सऽ नाव हमसभ बनैये कागज कऽ ओकरा पानि मऽ चलैए एरोप्लान बनैये कागज कऽ
आब तऽ आबक बच्चा सब के तऽ नाव तऽ हम बनबैतो नऽ देखे छियै
आब के बच्चा सबके ओ तऽ रेडीमेड देखै छियै बाजार मे बिकाय छै सब चीज प्लास्टिक कऽ पेहलूका लोक कऽ हँ पहिलुका लोक के तऽ हमरा सब के तऽ माँ पापा सबके पाइयो के दिक्कत रहैत छलनि ओते पाइ ते नहि रहैय कीन कऽ दखि आब तऽ देखै छियै लोकके पाइयो भगवानके दयासँ कमाइत छै सभ अपन आ सब अपन बच्चा के दुनििया भरि के उएह खेलौना सब दय छै लेकिन ओ जे खेल अपना हाथ कऽ बनबैवला खेलैवला मऽ जे बात रहै से ओ खेलौनामे नै छै
ओहि मे नइ छै
हँ तब कागज कऽ एरोप्लेन बनबै छलियै ओकरा फेेकिये हवा मे तऽ उरै
हूँ
अरे आब अथी कऽ महीना ऐत ठंडी केँ तऽ देखबै सब क छत सब पर गुड्डी उड़बैत रहै छै सब नै छत सब
हँ हँ हँ गुड्डियो सब अपने से बनबे
हँ गुड्डी तऽ हमरा सभ कऽ नइ आबै ओहि टाइम मे बच्चा रहियै नै आबै बनब एगो जे आलू प्याज वला पन्नी होइ छै
तहि मे बान्हि कऽ उड़बै रहियै हँ हमहूँ सब करै छलियै
ओ पन्नी मऽ आलू प्याज दै तऽ ओहै पन्नी क लऽ लै छलियै ओकरा रस्सी बान्हि कऽ दौड़ियै तऽ ओ अपन ओहिमे हवा भरै ओ पन्नी अपन गोल गोल नाचै तऽ हमसब बुझियै ओहै अपन गुड्डी उड़ै छै हमस देखिये ओते ओते दूर लोग कऽ गुडी छै तऽ बुझिये इएह गुडी एक दिन हमरो सब कऽ ओते ऊँच जेतै, लेकिन ई थोड़ी बुझीयै एना बनैल जाइ छै की कैयल जाय छै
आबक बच्चा सबके जब बात कैह दै तऽ हँसबे करतै
हँ तऽ हँसबे करत आब कऽ बच्चा अपना सब कऽ बात सुनत तऽ हँसबे करत आब देखै छियै बच्चा गाछी कलम पैर म थाल लाइग जैत पैर म माइट लाइग जैत आ हमसब ओ माइट मऽ थाल म ओंगहराइयै गऽ कबड्डी खेलिये पटकम पटका होय आ पहिले थोड़ी सीमेंट प्लास्टर सौसे कैयले रहै
त बरिस भऽ जैत
हँ हमस तऽ इस्कूलो जाइयै तऽ बेंच तेंच थोड़ी रहै बोरा बिछै कऽ बैठियै पड़है लऽ
हूँ
तखन हमसभ खेलाइ रहियै
आओर आबक बच्चा कऽ दे एगो टुटलाहा बेंच पर कहि दै बैठेल तऽ से नहि हेतै बैसल
हँ हँ आब कऽ बच्चा सब स्टैंडर जेहन माय बाप देखबै छैन जेहन सिखबै छैन तेहेन दुनिया देखै छथिन तेहन सीखल जाइ छथिन
हूँ
हमरा सब कऽ टाइम मऽ हम सब ओहो देखिये तऽ बुझिये बड़का हम सब बड़का स्कूल मऽ छी बड़का चीज मऽ छी
हूँ ओहि समय मऽ तऽ बच्चा सब कऽ पड़ पढ़ाबैयो नहि जायल छलै परहा परहाइयो लऽ कमे भेजल जाइ छलै
हँ ओहि टाइम मे ओतेक लोक पढ़ाइयो लिखाइ ओतेक नहि छलै भ तैयो देखियो लोक सरकारी स्कूल जे कहे छै एना ओना प्राइवेट मे देय छलै औहै सरकारी इस कुल सँ पैढ़ कऽ केहन केहन तऽ पहिलुका लोक तऽ सब सरकारिए मऽ बन छै शायदे संजोग कियो प्राइवेट केँ आ पहिले मास्टर नहि बनै पहिले नै डॉक्टर बनै सब तऽ बनबे करै
हँ हँ पहिलेयौ बा एहन थोड़े नऽ छै एगो नहि पढ़ेतै तऽ सभे छोड़ि देतै, सब तऽ पर जे पढ़बैवला छै से तऽ पढ़ेबे करै अपनोसभ तऽ जेबे करै छलियै
सैहाँ पहिले जे हमर सब केँ दुनियाँ रहे से दुनियाँ आब नै
आब कहाँ आब तऽ सभ केँ देखै छियै अपन गाड़ी आइब गेलै हन अपन गाड़ी से जाइ छै भेल तऽ ककरोसँ कहियो बातो केलक नै केलक तऽ कोनो फर्को नै पड़ल
हमसभ गाड़ी हमसब देखियै कि बरद नै रहैय गाय केँ टेरगाड़ी तऽ बुइझते हैब
हँ हँ हँ
हम सब देखिये जे टायर गाड़ी पर लोक केँ बांस सब पहिले केँ पहले ते बहुत पहिले सुनै छियन जे कनियो सब सब उएह गाड़ी छलैन उएह दुरागमन सब होइ छलखिन लेकिन हमरा सब केँ जमाना मे तऽ गाड़ी सब छलै लेकिन एतेक नै छलै तऽ देखियै ने हमसभ टायर गाड़ी आबैत रहै तऽ हमसभ टायर गाड़ी पर लटैक जइयै बैठ जइये मनसा सब बैजतो रहै मारते रहै तैओ बैठ जाइऐ अपन कटौ सँ मनसा सब ल के चैल जाए या इसकुल दिसन जाय तऽ इसकुल पर जा कऽ ओते ओहिस उतैर जाइए आ इ नहि डर छलै कि हँ लऽ कऽ कतहु भाइग जाइत कि आइ इ आब तऽ लोक कऽ दोसर गाड़ियोमे बैठयमे लोककेँ डर होइत रहैत छै
चोरी नहि कऽ लेग किछ नहि कऽ दैत सब केँ आब सब रंग केँ बात भऽ गेलै हन
नहि यौ दु दुनिय भऽ गेलै तेहेन जे लोक कऽ आब डर भऽ गेलै हन
नै नै पहिले लोक सब लोक सबसँ जुड़ल छले हर एक दूसरा आदमी
हू आब लोक सँ लोक हटल जा रहल छै
ह तऽ आब पहिले चिन्ह तऽ आब की अपन चिन्ह फड़ छै लोक कऽ छै बच्चा बाल बच्चा बैसल छै कोनो नै चैल जैबे पहिले लोक कोनो अपन कोनो गाँव मऽ जाय तऽ बुझै कि नहि गाँव केँ आदमी छै अपने आदमी छै आबक लोग इ सब नहि बुझै छै आबक लोक मतलब केओ गाँवो केँ आदमी भेल तऽ एक बेर शके करै छै कि बच्चा तच्चा नहि चोरबै लए आबे छै
आब तऽ देखै छीयै लोक तऽ अपन रिश्तो के नहि कोनो लेकिन अपना सब केँ मिथिलांचल कऽ तऽ इ नहि रूल छै अपना सब केँ मिथिलांचल मऽ तऽ सब केँ बहुत सोचि समझि कऽ चलय पड़ैत छैन देखऽ पड़े छैन कि हमर उऽ रिस्ता मऽ केँ लगता